हेलो
हेलो प्रणाम दीदी
हेलो
प्रणाम दीदी
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो
हेलो प्रणाम दीदी
प्रणाम दीदी की हाल छलै दीदी ठीक छै अपन सुना दीदी अहाँ कहाँ से बाजि रहल छियै
हम ठीक छी अहाँ सुनाउ सभ ठीक छै
तह
हेलो
अहाँ कहाँ से बाजि रहल छी छियइ
हेलो दीदी हेलो हेलो
आह दीदी सब ठीक छै पचलहुँ हँ अहाँसँ किछु देर बात करी आब तऽ त्यौहारोसँ नजदीक आबि रहल छै दीदी
हँ दीदी
हँ अहाँ ठीक कहली दीदी त्यौहार के नाम सुनते मोन खुश भऽ जाइत छै
हँ दीदी तऽ बताउ ने कोन कोन त्यौहारीन त्यौहार अहाँ करै छियै त्यौहारके बारेमे हमरा बताउ
हँ दीदी
हमरा
आहाँ सही कर रहल लियै त्यौहार के नाम सुनते ह मन खुश भए जाइ छै तऽ दीदी एहि बेर त्यौहार के तैयारी शुरू भए गेल छै
हँ भए गेल हमरा एने अहाँ केने भए गेल है त्यौहार शुरू
थोड़ा बहुत शुरू कर दैत छियै घरके साफ सफाइ चलि रहल छै
हमर तऽ त्यौहारमे घर से जाय बहुत नीक लागे छै दीदी हँ खास कऽ एक
हमरा तऽ त्यौहार मे घर से जायब बहुत नीक लागैत दीदी अहाँ ख दीप जलाब रंगोली बनायब बहुत मजा आबे छै अहााँ कथि कथि कर कर रहल छी हमरो बताउ ने कुछो अगर छूट गेल रहे छै तऽ हमू कर लेबै
आ म दीदी अहाँ एहि बेर पकवान बनायब दीदी तनि अपन पकवान के बारे मे बताब
एो हमरा तऽ त्यौहारमे घर सजा बहुत नीक लागल छै दीदी खास करके दीप जलयके रङ्गोली बनाबैमे बहुत मजा आबै छै दीदी अहाँ एहि बेर कोन कोन पकवान बनेबै दीदी जी
सोच रहल छै खीर पूरी मल पुआ दही भराा बनाब
सोच यअ कि हम मालपुआ बनेबै
दीदी अहाँ अपन बात सुनाउ ने दीदी हमरे
ह
ठीक छललै दीदी दी हमरा लगैया अहाँके
सुनिये तऽ मुँहमे पानी आब अहाँके तऽ मपआ बहु प आ ने
आओर सब सुनाउ दीदी पर्व त्योहार मे बाल बच्चा की केना रह
छनाा
हँ दीदी हमरा तऽ मल फूआ बहुत पसन्द अ
अच्छे दीदी हमरो तनिका पूरा विवरण बताउ ने
हँ हमे मलपुआ बन छलियै ने तऽ हमर घर के आदमी औंगुली चाटि चाटि के खाय एलथि मजुआ बनबै के बीजिया
क ब क मम्मी बोलै छै कि मालपुआ तू बना छै दीदीसँ पूछै कहलनि छी जे मालपुआ ओ बनबै छै तऽ हम कहलियै कि रुक जो हम पूछबै दीदीसँ एकदिन फोन करके कि ओ मालपुआ केना बना रहल छै से एहे से हम अखनी फोन लगली हे तऽ पुछली हे कि त्यौहार नजदीक आ रहल छै तऽ हम तनिका दीदी से पूछलियै कि मालपुआ केना बनब छै
हू माल मालपुआ खाय लए बनबै लए कोइ दिक्कत थोड़ छलै मालपुआके अपन पैा लेके पैसा कोर लेबैके आ
अहाँ करबै दीदी कैसे कैसे तैयारी करबै अहाँ
हँ दिवाली के हमरा आरके ने दिवाली के तैयारी केना होइ छलै जानै छलियै सा पन्द्रह दिन पहिले हम आर के घर के साफ सफाई मे लग जाय छलिये पंन्द्रह दिन पहि च रह हँ
हमहहुँ सोचि रहल छियै कि से तैयाररीमे अगर किुछो छूटि गेल छै तऽ हम अहाँसँ पुछलियै आ की छोटा छोटा चीज कैसे तैयारी कर रहल छी छियै आ रङ्गोली मेघ कोन सा रङ्ग आगे भरबै तऽ अ अच्छा लागल छै चे सेहसँ
तऽ सुनै छलु दीदी
मे केहन विधि हो होइ छै सब पूछे के रहे
सुनू ने तऽ हम ब ब ने अहाँ के हम कहली ने पन्द्रह दिना पहिले अच्छा सफाइ घरके साफ सुथरा करैत छलियै आ एक
अहााँ कथी कथी पूजा में तैयारी केलिये पूजा के विधि
आ पूजा कत तऽ बतबै छलियै तऽ हमर बात सुनबै तब ने
सोमवार त अभी आबवला है ने सोमारी भोला बाबा के व्रत केना होइ छै तनिका हमरो बताउ हमूँ करबैय
सबटा ब भगवान के विधि सबटा पर्ब त्यौहार के विधि अहाँ के बता छले बताय दे छलैय से समझलियै लेकिन अहाँत न इ बात बोलैय छलिय त कैसे हम अहाँ बताउ आ
आ
तुम्हारे हम
हमहुँ करबैय न दीदी सोमवारी तऽ ओहिमे कैसे कैसे सबसे पहिले सुबह मे उठ कर नहा धोआ क हाँ आर पहिले भर दिन निर्जला उपवास रखल छैय छैय
हँ निर्जला उपवास रख रखल छलैय ने हँ न्यूज कार्ड के शामके एकटा न्यूज कार्ड अमरुदे आओर कुछ रहैय फल रहैय चाहे नहि रहैय लेकिन आम आ अमरूद ले आबै छलैय आ काट
आ ओकर बाद शाम होयल छैय तऽ शाममे भोला बाबा के मंन्दिर फिर जाकअ जल ढार
हँ अपने भोलाबाबा मंदिर जाइ छलैय त भोला बाबा के मंदिर जाइ छियैय आ नहि जाइ छियैय ने
के हइ
नहि नहि जाइ पबैय ने भोला बाबाके मंन्दिर तऽ घरमे अहाँके देवता घर होखेले होत छलैय ने ओ देवता घरमे अहाँ
खल के बाद लोग न खााय छै कुछो काले हो के पारण के दिन खााबे
हँ पारत एकके दिन अहाँ नमक खा छलियै समझलियै
अहाँ बड़ा अच्छा बत बतलियै दीदी सेह हम कहल बजार रहबे ने बजार तऽ सब ले अबे एमे अखरा कपड़ो चलल छै
नहि आब नियमता तऽ आदमी के कहै की से आब तऽ एखन के जुग जमाना अऐसन आ
भले ही तऽ अहाँ बता देलियै छै कि आ अखरा क कपड़ो चले छै हम कभी न ने केले छियै हमरा नहि मालूम छै भए जाइ छै कि केना केना होइ या नहि होइ छै ए ल मम्मी कहलक कैकी से दीदीसँ बात कऽ ले कऽ कऽ पूछि रहल छै कि केना केना होइ छै इह लए फोन कऽ कऽ पुछलियै
कहनामे है कि जे नहि कराबे बाबू भैया से कराबे छल भैा रुपैआा छलै तऽ आदमी महंगा महंगा कपड़ो खरीद के पहिनेै आ नहि रहै हैम पुरान पर भगवान के याद करे मतलब एक बेसी
ओहे न दस ओकर बाद दीदी पूजा करे के बाद किताबो आर पढ़े के रहे है
नहि ऐसन कोइ खास नियम नहि हइ कि किताबके
कि तमे कथमर पै छिया
नहि हमरा आरके करै छलियै कथर आे आइ त ही अपना
हमरो सभके पयके पड़तै
नहि नहि नहि ऐसन कोइ बात नहि है कि किताब पढ़े एमे किताब पढ़े के कोइ अथी नहि है
अच्छा दीदी एक बार हमरोसँ तनिका पूरा पूजाके विधि सुन लियौ छौ सुनलो छथिन तऽ बोलिये अच्छा ठीक है हम बोलै छियै अहाँ तनिका सुनलू हमरो पूजा के सुबह मे उठ कऽ हँ नहा धोआ कऽ। पूरा भ पूरा दिन निर्जरा रहल रहके शाम मे नहा धोआ कऽ फिर से। कपड़ा उपड़ा नया अखरा कपड़ा पहिनक कऽ। भोला बाबा के जल ढारे मंदिर मे जाय सबसे पहले घर स्टार्ट। कर रहल छियै ह घर मे से ही शल। शुरुआत कऽ कऽ प्रसाद उरसाद चढ़ा कऽ कथा उथा बाच उच कऽ तब। मन्दिर जा रहेके है जा रहेके हइ न।
त पहिले घर के देवता के र पूरा पूजा कर। छलै ने तब भगवान।
ठीक छै दीदी। समझ गेलिय अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सब ठीक। पूछियइ न।
हँ हँ ठीक छै आहा। ठीक छलियै ह सब जीजा उजा बाले बच्चु सब ठीक छलै।
हँ त। ठीके से रखब अ अभी गर्मी देखे छी कितना भरि। छै। ह धूपे आर मे न निकले। देह हम बौआ सके।
हँ हँ ठिक कहैलीय ह ठीक है। प्रणाम रखै छल हँ रखै छली दीदी।
हेलो।